हेलो
जी नमस्कार
जी नमस्कार
और बताउ न आहाँ के की हाल छै
जी यहाँ के हाल चाल सब नीक छी आहाँ के कहेै छी ने आहाँ के की हाल छी
जी हमरो हालचाल सब नीके छैय खाना पीना आहाँ के भ गेल छै
जी यहाँ के तऽ खाना पीना हो गेल छै आहाँ के कहै छी ने आहाँ के खाना पीना हो गेल छै
जी हमरो खाना पीना भ गेल छै आहाँ के की खाना पीना खएले छी
हम तो खयलै छी करेले के भुजिया खयलै छीयै आ रोटी खयलै छियै सुगड़े खयलै छीयै भिंन्डी के सब्जी आ दाल आ चावल खयलै छियै आ कहे छियै न आँहा की- की खयलै छियै
हमहूँ उहे सब नु खयलै छी भात दाल आ रोटी तनी मनी खयलै छी तनी मनी तरकारी खयलै छी।
आहाँ के सबस नीक चीज कोन लागे छी खै मे
हमरा नीक चीज तऽ लागे छै तनी -मनी रोटिये खाय में अभी
हमरा रोटिये नीक लागै छै।
जी आहाँ के की लगै छै
हमरो लागै छी सबसे जादा लागै छी हमरो रोटी पहिले लागै छै लेकिन आब ठण्डी मे सबसे ज्यादा हम रोटी खाय छियै अभी गर्मी चावल खाय छी इहे मोन करै छैय
और कुछो
आँहा आर कथि कहैय छियै ने- हौ मकैय के रोटी खाय छिही ठण्डी मे- खाय छी खूबे हम बड़ी मकैय के रोटी खाय छीयै।
तऽ अभरी आँहा के तबियत सब कैसन रहेै छै?
तबेत सब नीक रहै छैय। आहाँ के तब जी मां- जे नीक छैय आहाँके माताजीे के आहाँ के तबियत कैसन छय?
जी माताजी पिताजी का सब के तबियत नीक छै।
बस नीक रहे के चाहे छी माता पिताजी के।
और बतौउ न कि आहाँके सुनै छी कि खाना बनाबे आबै छै।
जी बनाालेबै छी आहाँ के आबै छैय?
जी हमरो आबै छै लेकिन ओते नीक ढंग से न आबै छै। आहाँके क-की -की-खाना बनेऽल होय छै हमरा तऽ- पनीर बिरयानी आबै छै, दाल चावल आबै छै, ओकर बाद- इ- दू चैर गो औरी चीज आबै छैय।
की -की आबै छै औरी दु चैर?
हमरा बनाबै होय छै भात बना लेबै छै दाल बना लेबै छै। तबजी बना लेबै छी, ओकरा बाद सब्जीमे बना लै छी- परवल के बना लेबे छी, भुजिया के बना लेबे छी- उ-परवल के भुजिया बना लेबै छी। आलू- के भुजिआ - बनालेबे छियै। ओक- ओकरा बाद दू चैर गो औरी चीज बना लेबे छै। और ओकरा बाद तनी -मनी- बाहरो के मैगी सब बना लेबै छय इ सब।
- आहाँके तऽ बाड़ नीक -नीक चीज बना लेबै छियै।
जी, अहाँ बतौउ ने अपने के की -की बनाबै छी?
हम बना लेवे छियै दाल बना लेवे छियै चावल बना लेवे छियै। आलू के सब्जी बना लेवे छियै परोड़ के सब्जी बना लेवे छियै भिंडी के सब्जी बना लेेवे छीयै। लौका के सब्जी बना लेबय छी कोहरा बना लेबय छै कद्दू- मने कोहरा मने कद्दू कहल जाइ छै कद्दूके सब्ज़ी अहाँ खाय छियै?
जी खाइ छी।
आ कदू कतऽ बिया अहाँ एक बार खाय छियै ने भूज के बड़ा नीक लागै छै।
ओ अहाँ अभी खाइ छीयै की?
जी- जी नीमक और लगा के ए-खाय छी। अहाँ के तऽ कभी खैल वही छी
जी आओर बताउ ने सुनै छी- एगो बात बताय छी अहाँ समझै छी? सुनै छी कि आंहां- कि बचपनमे खूब खेल खेलैत रहैत छी।
जी बड़ी खेल खेलाय छी। एतना खेलै छी न अहां तें कहैए अहांके- आ बचपन मे हम बड़ा मोट रहै छी आब पातर भ गेल छी।
ओ- आओर कुछो बताउ ने आहाँ- अपन बचपन के बारे मे की कैसे- कैसे खेलत रहै छै?
पता छै हम अपन नाना घरे जाइ छियै ने- त ओहिमे हमर नाम रख देले छी डॉक्टर रख देले छै लेकिन ड कते तक मार्निंग चैल रहल छै, यैह
जी। जी, अहाँके बड़ होके की मन करै छै बने के?
अपना कहै छी हमरा त मन करै छियै कि गेमर उमर बने छै ऐसे चाहेसे यूट्यूब उट्यूब के वीडियो उडियो बनाबे छी, नहिसे हमरा काम करै मे नीक न लागे छै जैसे रहै छै अथि जॉब वाब करै के चाहे कोनो सा काम आर तैयो नीक नहि लगैत छै, अहाँके नीक लगैत छै
जी नीक ते लागे छै, हमरो मतलब जानै छियै हमरा अहाँ ई पूछे छी कि अहाँके बड़ उड़ करै छै बड़ जब होइ छै जब अहाँके परीक्षा उरीक्षा समाप्त हो जाइ छै बारहवीं के परीक्षा क्लियर हो जाइ छै त अहाँके की चीज के तैयारी करै छै अहाँके की चीज बनेयके मन छै ई सब कुछो सोचले छियै?
हँ हम त सोचले छियै कि कहै छै अ नहि कोनो ऐसन काम मे अप्लाइ करे छै, बढ़े जन काम रहे छै ने जैमे पचास साठ हजार महिना मिल जाय छै नहि कहै छै घर पर बैसल बैसल अच्छा अच्छा कमाइ हो जाइ छै त कोन जाइ छैना कमाइ और इस ऐसब मे काम हमरा नीक लागे छै आर दोसर काम हमरा नीक के न लागे छै।
ओ।
अहाँ उं के पता छै। पहिले पहिले त चालीस हजार तक नै देबे छियै अहाँके पता इ छै ने
और बताउ।
बारह बारह बारह घण्टा खटबाब बताबै छी बारह बारह घंटा खटबाबै छै एगो परीदार छै यहाँ के पता छै ओकर सब कुछ आयल बड़ी दिन के बाद फोन कले छी मने ओकरा घरे से बोल चालना रहै छी लेकिन ओ ओकरा सँ बात करै छी बहुत पहिले ही बात कर ले छी, लेकिन बाहर चलि गेल छी त ओ कैसे कैसे हमरा के फोन कैले छै त कहे छै से हमर नम्बर मने न रहे छै। छै से नहि मोबाइल नहि छी बाइस हजार के ना। त हमर नम्बर याद छै ये एगो आउर के नम्बर याद छियै त ओ हमरा पर कॉल करले छै कॉल कर काट डेले छी त हम कहै छी कि की छियै। त हम कॉल लगाबै छियै त कहै छै से की छै त कहै छै से पहचानै ने छै। त हम कहै छी नहि हम नहि पहचानै छी त ओकरा बाद हमरा बुझल छै से राखै छै त रखू, अचछा से आवाज रहै छै ने त हमरा लागै छै फूफा छियै तै से कहै छै ऐसे बोल देेले छियै की रहे छियै से कुछो बोल देेले छै ने से त हमरा लाथ लागे लागै छी जे कि करे छी त पुछै छै बोले के छी त बोले छी क फोन छै रखे छ बताय ले छियै से हम ई छियै तब, जी जी। तऽ हम पूछले छियै, हम पूछले छियै कथी करै छीयै अहाँके अभी? तऽ कहै छियै अभी काम करै छी, तऽ केखनो कमा लेवे छी, त कहे छै इे कमा लेवे छै। कम से कम बाइस हजार ल कमा लेबे छियै। काहेकि बारह घण्टा कमाइ छै तब, बाइस हजार हमरा क के लागै छै।
और एगो बात बताउ अहाँ, अहाँके तऽ खेल आबे छै। खानना -पीना बनाबे आबै छै। तऽ कैसे खाना- पीना बनाबे छै, कैसे सिखे छीयै अहाँ?
हम पता छी, मातााजी हमर सिखौले छी बा। नीकसँ बनाबैके सीखैके छिय क्या कही अहाँक। इतना नीक ब बना बनाबैके पहिले छियै ने। अभी तकक न बुलाल छी, मातो जी न बनावल छी, हमही बना एब। देबै छी, माता जी के खियाबै छी।
ओ तऽ अपने से सिखे छी ने, मातााजी सिखाबै छै?
जी मातााजी सिखौले छी, आब हम बना के खियाबे छी। अहाँ किछ बताबै छै ने अपने बारेमे।
और बताउ, हम अहाँके बोले वाला रहै छी, हमरो बारा बड़ा चीज आबे छै बनाव, हमहु नु जैसे कि दाल -चावल ई सब बनावे। तऽ हमर माता जी पिताजी सिख माता जी सिखले छी। बाहरो हम गेल रहे छी। बंगलोर में हम जाइ छी तऽ, वहं ज गेला रहै छी।
अच्छा जे हेलो! अहाँके आवाज एना होइ छै।
अभियो नहि आबै छै कि, अभियो ना आबै छै कि अबाज, बोलै छियै कि। हम बाहर जाइ छी पढ़े- लिखे तऽ, वहाँ ने तीन चार तरह के अकेल रहै छै। तीन चारि दोस्त लोकके साथ, तऽ वहाँ की करै छी जानै छी?
हू।
के मैगी बनावे छी, पनीर बिरयानी बनाबे छी, कई प्रकार के के व्यंजन बनावे छी, कई तरह के भोजन बनावे छी, समझे छी। तऽ ओए कई तरह के भोज जन जब बनाबे छी तऽ, ओ मेनु एगो लड़का के मैगी बनाबे छि तऽ, मतलब की बर बड़ म गिरै छै, पचास वाला। आ ओमे ने मात्र एके गो प्याज रहे छै डाले ल, अब बताउ अब? इतना बर्बाद करै छी मैगी। उहाँ कि हम का बताउ अहाँके, समझै छी।
हँ तऽ बिना पियाजो के बड़ी निक लागे छै।
तऽ एके गो तऽ प्याजे रहे छै, आ बताउ! ओहिमे हम कितना रस लगई छी, मात्र ओ छोट प्याज रहे छै, आ मैगिया पचास वाला रहे छै।
तऽ खरीद के नहि लाबै छी।
अरे त धूप न न पैसा रहै छै, लेकिन धूप एतना रहै छै कि, जाय के केकरो मोने न करै छै, जेखन
कहै छी बड़ा रौ रौदा पड़ै छै।
आँय
बारा रौदा
जी आ जानै छियै दोकानवे में रहे छै प्याजवा में कोनो दिक्कत न छै दस मिनट के रास्ता रहे छै प्याजवा आ जाइ छै लेकिन कोनो जेयबे ना करै छै। चलू तऽ नीक छै तऽ अहाँसे बात करके बड़ा नीक लागै छै।
सब हींसका करै छियै।
जी